गोर लगै
खुस रहु की हाल चाल
हाल बढिया छै अपन कहियौ
अपनो मस्त आओर भोजन तोजन भेलए
इएह निमन्त्रणमे छलहुँ उपनयन के तऽ ओहिमे जे छै से अहाँके निमन्त्रणमे छलहुँ तऽ गेल छलहुँ भोज खाय ल तऽ ओतऽ छलै काइल आहा के जे छइ विशेष जगह पर बर्फेर सिस्टम चलै छै अपने लऽ के खाय वला व्यवस्था
हँ अप
बहुत सुंदर व्यवस्था छलै ओहिमे सबस पहिले गेलउ आइसक्रीम छले य से खेलहु तकर बाद अहाँके चाट खेलहु चाटके बाद जे छै से अथी छलैए मोमोज छलै या मोमोज खेलहुँ मोमोज के बाद जे छै से फेर गेलो तब पानी पूड़ी गुपचुप से हो
ई तऽ बाहरी सिस्टम भेल यौ
बहुत खेनाइ नइ खेलहुँ आओर जतेक चीज छलै सब खाँ लेलउ कियाकी पेट मे जगह नइ बचल जे खाइतो तकर बाद जे छै जे से मिथिला रत्न कुञ्ज बिहारीजीके प्रोग्राम सेहो छलनि हँ तऽ एक घंटा ओय प्रोग्राम के सेहो आनन्द लेलहुँ ओ जे गाना सब गबैत छथि टु कॉपी उताइर दैइत छथिन जेना आहा के कैसेट मे सुनबइ आहा मोबाइल मे सुनबइ तहिना पूरा भव्य रूपसँ अहाँके प्रस्तुत करै छथिन हुनकर आवाज मे ई जादू छैन हर चीज के आनन्द लेलहुँ मजा मजा आयल बहुत सुन्दर लागल आ अखैन एह आ पान केना नइ खायब एतय मिथिलांचल मे रहि क आब पान नइ खायब एतय के तऽ तीने टा चीज प्रसिद्ध छै पान माछ आ मखान तीनू चीज जे छै से ई चीज नइ छोड़बाक चाही कतहु रही अपन परम्परा ल क चली पान माछ आ मखान ई तीनु चीज खेबे करी ओना माछ के हमरा नइ निक लगैत अछि हम जे छै से माछ से दूरी बनेने रहे छी मुदा पान जे छै से भरि दिन हम पाँचटा सात टा दस टा तक घी धीचै छियै आ मखान त बुझते छियै मिक मखान जे छइ मखान के तऽ बहुत रंग के खान से बहुत रंग के पकवान बनैत अछि जे केओ अहाँ के व्रत ती रहै छथि ओहो खा सकैत छथि मख
आ तेमे निर्जला एकादशी छलैह तऽ सभ मखानो खेना हैत
अच्छा निर्जला एकासी सेहो छले एकासी मे कहाँ दिन कहल जाय छै एकासी के व्रत बहुत पैघ मानल जाइ छै ओहिमे जे छै से अहाँ के पाइनो नइ पीबैत छथि महिला सभ या पुरुष सभ जे केओ ई व्रत करै छथि
ह अहाँ कने छि अहाँ तऽ केलहुँ
नहि नहि हम भगवतीके कहै छियनि जतेक करै छिय ओ बेय एखन तक निमाहू बादमे जे हेतै से बहुत किछु हमरा ओना व्रत त्रत करयमे बहुत नीक लगैए यह हम जते तक क्षम रहै छै सब एकटा जेना देवउठान एकादी भेल फेर शिवरात्रि भेल तकर बाद नरक निवारण चतुर्दशी भेल तकर बाद आहाँ के छै से आओर दुर्गाापूजामे दू दिन जते तक होइए अपना सहै छी आ कहैके मतलब हमरा ई रहैया जेक जतेक व्रत करी ओ फहार करबाक चाही एहि दुआरे जै फलाहार कऽ लेलियै तैन फेर ई व्रत नहित हँ ह कहल जाइ छै जेकि व्रत कयला पर पाइनो नइ पीबी मुदा एतेक जे छै से नइ भऽ पबैत छै तखन पाइन आ चाय तऽ चलिते छै आ हमरा सभके आदत यहाँ के के टा पान खाय क तऽ ओहिपर जे छै से दिन जे छै से कइट जाइ छै तऽ ओहि लेल जे छै से बढ़िआँ रहै छै आ चाय जे छै से भरि दिन मे चाय तऽ बुझिते छियै चाय के तऽ हम प्रेमी आदमी छी तहिमे अहाँके हाथ तहिमे आहाक के हाथ के चाय जे भेट जाइ छै तऽ ए आनंद आबि जाइ य हमरा
हमूँ बनाबै छी तऽ अहाँके याद करै छी चाय बन ब काल मे
रहैया हमरा सब दूर भऽ जाइया
बाह बाह आबि जाउ गाव चाय पीबै ल आउ घुमैत फिरैत बनबै छी
हँ चाय चाय पियै लए जे छै से साठि किलोमीटर के दूरी जो तई कर पड़ा हहाथ के तो ओ मे जे छै से मोह नहि अबे छै मे नइ अथि अखर अबै छै किया एकटा चाय जे छै से ओ आनन्द भऽ जाइ छै अहाँके एक बेर पी लिअ तऽ अहाँके तीन चारि दिन तक ओकर टेस्ट जे छै स्वाद जे छै से लगैत रहै छै उतरैत न नहि रहै छै अहाँ हाथ के चाय पीला के बाद हम जल्दी किछु खेनाइयो अहाँ के पसन्द नहि करै छियै एतय तक कि हमर सभसँ अहाँके पसन्दीदा पान अइ ओहो नहि खाय चाहैत छी कि स्वाद ओकर खराब भऽ जेतैय त तेकर आहाँ क अथी रहै छै
ह ह से तऽ नीक काज कर छी मौसम तऽ एहि ठुमा बाप रे विष्म गर्मी अछि कते गर्मी अछि की कहू लागे कूलरो के हमरा बड गरबे लागे छै
पाइन ताइन होइया कि नहि
पाइन ताइन तऽ नहि भऽ रहल हे खाली परसू बादल गरज रहल छले गरज रहल छले
बादल के की कहू बादल जे छै से हरदम गम ब गरजे छै मेघ चमके छै बिजली जे छै से होय छै जे बा एकदम इजोत कऽ दै छै पूरा मुदा पानिके कतहु कोनो अथी नहि आ एकटा चीज आओर हम देखैत छियै पानि पानि जे छै आहा के भजाइ छै त और समय जैए से गरम कऽ दइए छै बुझाई जे गी कते गर्मी ओर भऽ गले पानि भेला स
रातिमे तऽ कनिक तैयो ठीक लागैत छै दिन भरि जे रौदा रहैत छै बाप
रौदमे तऽ हालत खराब भए जाइ छै एक बेर जे शर्ट के अगर नीक से गारि दै छियै त तऽ एक लोटा अहाँ के
ह ई बात सही कहलिय अहा रोटियो बनब काल मे हमरा ल किया एक बाल्टी हम निकाइल सकै छी सु
हँ तऽ रोटी रोटी बनबै सब से देखियौ भात बनेनाइ आसान छै ओ ओकरा चढ़ा दियौ तऽ अपने बने जेतै मुदा रोटी मे की छै तऽ रोटी जतेक देर बनेबै अहाँ ओते देर अहाँत आगि लग ठार रहै परत नहि रहबै तऽ कोनो जरि जायत कोनो मे जे छै से अहाँ के बेसी आँच लागि जायत कोनो काँचे रहि जायत तऽ कष्ट तऽ छै ओहि मे लेकिन की करबै अहाँ सबके तऽ आब आदत
हां ऊपर से चुल्हा हां चुल्हा पर बनाव आओर हालत खराब भऽ जाइ छै
चूल्हा वाला के तऽ बाप रे अच्छा तऽ अखन अहाँ सब चूल्हे के प्रयोग करै छियै ने ओ माटि वला चूल्हा माटि वाला चूल्हा पर के जे रोटी होय छै ओकर तऽ
हँ ओहि मे जे चर चर के रोटी जे बनबै छी ह की कहू ओ बगल वला जे छथि से तऽ आब कऽ आब कऽ कहै छथि बनाउ ये चाउर के रोटी
चाउर के रोटी हमरा हमरा जे छै से सभ से फेवरेट अइ चाउर के रोटी हम जे छै से कतो कतहु जाइ छीय अगर दूर दराज तऽ हम माँ के कहै छियअनि जे कि माँ एकटा चाउरक रोटी जे छै से बना दिअ आ ओहि पर एह जे नून मिरचाइ आ चार प्याज दऽ दियौ नेे एतेक सुंन्दर अहाँ के जे छै से होइ से सुंन्दर अहाँ के जे छै से अमृतो नहि लागत जे हमारा अपने बहुतो फ़ेब्ररेट अइ चाउर के रोटी हमरा बहुत
हँ हम बनबैत रहै छियै कि अहाँ आबि जाउ
तैँ ने तऽ इ सब चीज लेल जे छै से अहाँ बजायब तऽ हम पहुँचे जायब ने ये चाउरक रोटी मड़ुआ रोटी मड़ुआ रोटी हमरा ओना ते न लगेया लेकिन मरुआ से एतुका प्रसिद्ध छै जितिया पाबनि जे होइया ओहिमे जे छै से अहाँ के मड़ुआ रोटी आ मारा माछ सेहो खायल जाइएा
हँ हँ से तऽ हो तऽ छै लोक सब खाइए
ताहि के बाद भोरलबामे उठि कऽ जे छै से ओ चूड़ा दही के पारण ओ कहल नहि जाइ छै जेकि अहाँ के एकटा कहावत छलै न जे धिया पुता के ठोक सुताबी अपने खेलहुँ जितिया पाबनि बड्ड भारी धियाापुताके ठोकि सुतेलहुँ अपने खेलहुॅँ भरि खड़ी मुदा आब ई नहि छै किए तऽ माँ पप्पा सब जे छै से नहि खाइ छथिन लेकिन धिया पुता के उठा कऽ कहै छथिन जरूरी छै नहि किछ तऽ अंगूठि कऽ एक लोटा
हमरा तऽ बड़ नीक लागैए हम तऽ चूड़ा दही खेलहुँ एकदम मजा आबैत छै खाय मे हमरा बड नीक लागयै ह ह ह खा लै छियन दही अगर नीक मिल जाय एकदम शुद्ध दूध के एकदम दही जमलवला तहनत मजे मजे ओ मतलब कीक नहि यौ आइ काल्हि दूध वला तेहन ऐ जे मिला क की फेटे छै पता नहि त दूध दही जमते नहि छै नीकसँ
कहियौ जेकि दश रुपैआ बेसी लेब अहाँसँ मंजूर अछि लेकिन दूध नीक देल करु कम से कम हमूँ जे छै से किछु सौखे लै छी न आब ओहि लए जे छै से अहाँ हमरा पानि मिलाकऽ दऽ देब तहन तऽ हमरा पानिवला दूध तऽ बजारोमे भेटैया सुधाके आ अमृत के ओहो हम लऽ सकैत छी महींस के दूध लेनाइ के मतलब कि महींष आ गाय के दूध एह दुआरे न लै छी जे शुद्ध भेटत
कनि नीक मने हँ छैहे की ह बच्चो सब कहाँ छुबै छै कहै छै केहने देन दूध छै नहि पीबो कहाँ पीब
हँ तऽ पानि पानिमे मिलैल रहे छै त केना पीते बच्चो त ब मनुखे छै न ओकरो त अहा के चाही ओकरो त स्वाद बुझे छै छै ओ आइ काल्हि सभ चीजके जे छै से तरकारी तीमन तरकारी की छै तऽ ओ खादे पानि पर उपजे छै ओहो खेला छै से रंग बिरंग के देखय छियै पहिले जे छै से अहां के कत्तेक अहांके सत्तर अस्सी साल मे मे जाक जे छै से केश एक आधटा पकै छलै आइ काल्हि बच्चा जन्म ले छै आ ओकर केस जे छै से अहाँ के उजड़े उजड़
हँ केस आ आँखि आँखियौ आँखो तेनहिते खराप दूर के नजदीक के एकदम
तऽ एकर कारण छै बच्चासभ जे छै से अहाँके अ्म कनि दिन एक साल के भेल आ मोबाइल के आदत सब धरा दै छै तऽ मोबाइलके आदत धरा दै छै तऽ ओ जे छै से भैये जाइ छै आय केस जे छै से हम अपन कहै छी हमर केस कते पाइक गेल या दाढ़ी पाइक गेल या हम त टेंशन म छी जे कि बियाहो दान हेयत
नहि नहि नहि बियाह दान तऽ भऽ जायत आइ काल्हि तत त रंग बिरंग के कलर तलर मिले छै न सबके अ माथा मे रंग
नहि तऽ कलर अरे कलर कलर के हम बहुत खिलाफ छी कलर एक बेर अगर युज कऽ लेबै ने
तऽ उज्जरे उज् उज्जर लऽ कऽ जेबै अहाँ बियाह करे लए सभ लड़की सब कहत कि
उज्जर लऽ के नहि जेबौ नहि तऽ आहिरे कहबै न जे कि आइ काल्हि बुझिते छै खाद पानि पर सब सिस्टम चलै छै तऽ हम की कऽ सकैत छी
नहि नहि नहि नहि कनि कड़ा लेब कनि सुन्दर तऽ हँ नहि नहि नहि नहि तऽ सब साइर साइर सब रहत तखने मे यै आओर बूढ़ा आबि गेलखिन दुल्हा एक
तऽ साइर तऽ साइर रहथिन तऽ साइर के पहिले मे मना लेबै नहि ये फोन नम्बर तोन नम्बर कनियांसँ बात करबै पहिनेहे ना कहबै जे एना एना बात छै ओहि दिन एहन तरहक गप्प नहि हेबाके चाही
हँ हँ नहि ओना आइ काल्हि कए तरह के बिग बीग दै छै लऽ लेब ओकर नहि ओ केहन तरह के केश सब रहै छै रंग बिरंग के ओ केस लेब आ माथा मे थोपि लेब एक नम्बर के सुन्दर लागत
ओ केश जे थोपबै आ ओतय जे छै से जयमाला पर जे छै से अहाँके जयमाला नीचामे नहि पकड़ा कऽ केश से पकड़ा जेतै तहन तऽ बेजतीए भऽ जेब ओ कहतै आहिरौ बा लड़का तऽ केश लगा के आयल छलौए
अरे अहाँ कहबे जे जानि बुझिक लगाक अनने रहियै केओ अहाँ सब किछु छीट तीट देैतियै आइ काल्हि देखै छियै छीटै छै आ केस जैरि जाइ छै गाम के जे कतेक छौ सब लड़की सब ई किदन कहादन छी छीटत की सब रहै छै पता नहि ओ छीट के से जरि जाएतऽ ई भऽ जाएत ई भऽ जाएत हँ ओतय मूँह थोपि देत आ थोपि देत हँ पहिले के जमाना कते सुन्दर छलै घर मे होइ छलै आ को नहि एकदम शान्ति पूर्वक होइ छले आब तऽ स्टेजे पर करै जाइ छै
आ हमरा सभसँ बेसी अथी लगैए जेकि बाप रौ बाप ओ जे अहाँके विवाह दिन जे पुट्टी करबै छथिन महिला स्त्रीगन महाल सभ
हँ यौ बाप रे बाप ओ तऽ आओर लूटि लै छै आ तेहन जोकर बना दैत ओहिसँ सुन्दर तऽ प्रकृति सुन्दर छै बताउ ओकि
सुन्दरता मे जे छै से अहाँ के केओ अथी नहि कऽ सकैय मानिकऽ चलू अहाँ पुट्टी करा लेवै दस हजार पन्द्रह हजार दऽ कऽ आ एक दिन दू दिन बाद फेर आहा ओहो सँ खराब भऽ जेबै किए तऽ ओकर केमिकल जे
यौ एक दू घण्टा मूँह अहाँके ओ तेहने छुछुन्दर लागत आ ताहिके बाद आओर छुछुन्दर भऽ जायत
हमर हमर एक्टा हमर एक्टा भौजी जे छै से अहाँके करे नहि रहैत पु कि दरभंगा में ओ एतैक सुंदर ओना अहाँ के छैथ जे सामने से जे हुनका ठाढ़ कर कऽ देतैन तऽ क्यो ई नहि कहि सकैए जेकि अहाँके हिनका विवाह दान भऽ गेल छैन एतेक सुन्दर छथि ओ लेकिन ओ अपन दियोर के बियाह मे जे पुट्टी करबै ले गेलथि से हुनका आगू मे असीस साल के बुढ़िया बड्ड नीक लेकिन हुनका बाद मे अपने पछतावा होइत छलनि हँ जे ई की ई की कऽ लेलहुँ आब बुझियौ हुनकर हुनकर छोटकी बेटी जे छै से हुनका नहि चिन्ह पेल चिन्ह चिन्ह नहि पेलनि जे ई हमरे